हेलो हँ ठीक छीय अहाँ ठीक छी
हँ हमूँ ठीक छी
ओर की सब भऽ रहल छै हँ हँ काज सब तऽ भऽ गेल हँ
अच्छा अच्छा की सब केलियै आइ काज
काज कयेलो हे भोरे उठलहुँ खाना पीना बनेलो हे इएहे सब ओर अहाँ कहियौ
हँ हमरो भऽ गेल अखन कपड़ा मोड़ै छी मारिते कपड़ा छलै छत पर तऽ सबटा कपड़ा सबके आएन कऽ एखने मोड़ै छी ओकरा
हँ
हूँ और अथी के तैयारी भऽ गेल अखन तऽ अथी आबे वाला सावन अपन सबके ने
हू हू हँ सावन आब वला ऐछ नय भऽ रहल छै गेल छलो या काल्ह मार्केट ते चूड़ी सब खरीदलो या हरियर
हँ अरे वाह
सावन के तऽ इहे छेबे
हँ हँ सही बात छै सही बात छै हरियर हरियर सबकिछ पहिनने
हँ हँ सबकुछ सावन में हरियर हरियर आ फेर सावन मे तऽ पूजो करय लऽ लोक जाइया मंदिर सब गेल
हँ तऽ एहि बेेर कते पड़तै ये सोमवारी बुझल अ
एहिबेर चारि गो कि चारि गो शायद
ओ
कोनो बेर चारि गो कोनो बेर हँ कोनो बेर चारिटा कोनो बेर पाँचटा टाइम ते तऽ होइ छै सब बेेर
हँ हँ हँ
एहि बेर चारिटा छै शायद
हँ तऽ अहाँ सहै छियै
हँ हम तऽ करैत छियै अहाँ नहि करैत छियै
हँ हम करै छियै
हँ हमहहुँ सब केलहुँ सबमे मंदिर नहि गेल भेल तऽ कोनो मे गेलहुँं आ नहि तऽ घरो पर पूजा कयेलहुँ हम तऽ बरफेके महादेव बना लैत छियनि
हँ हँ कोनो बात नहि छै भगवान तऽ कहै छै ने कि भगवान सब जगह छथिन सब किछु मे वास करै छथिन हँ हँ पत्थरों में भगवाने छथिन हँ
आओर माइटो के कहियो बना लेलहुँ आ मन्दिरो चलि गेलहुँ जहिया जेना मौका मिलल
छुट्टी मिलल ओहि हिसाब से
हँ हमरा सभके तऽ अहाँके अथथि छथिन शिवलिंग छथिन एकटा ओ ओतऽ सनने छलियै अहाँके सोमनाथ गेल छलियै ने तऽ हुनके अथी अभिषेक कऽ देलहुं अपन अथी जल लऽ कऽ सिन्दूर लऽ के चन्दन लऽ कऽ तेना
तब बहुत बढ़िआँ तब तऽ हमसभ शिवलिंग तऽ नहि रखने छियै लेकिन अपनेसँ बना लेलहुँ खुद से महादेव माटि
हँ हँ ओहो ठीक छै भगवान भ भगवान के बस उएह छै ने आस्था मेन छै बाकी तऽ अहाँ पत्थरो के नहि कहे छै पूज दियौ तो ओहिमे भगवान छथिन और कऽ
हँ आ फेर साावनके बाद रक्षाबन्धन
हँ लगले लगले कते चीज हँ ये रक्षा बंदन हमरो सबके होइए
हँ हमरोसभके कतेक कतेक कतेक जगह नहि होइत छै केओ केओ नहि केलक नहि बनलक हँ
ई नहि बुझल छले हमरा
हँ लेकिन हमरा सब के होइ छै हम सब गेलहुं राखी राकी बन्हलहुँ बढ़िआँ से भाई बहिनके पाबनि इएह तऽ होइ छै
हँ हँ हँ अहूँके तऽ भाई छन ने हँ हमरा दूटा भाई छै एकटा एकटा बड़का एकटा हमरा छोट
अच्छा हमरा एकेटा छथिन हमरा से पैघ छथिन
हँ हँ
हँ तऽ हमसभ गेलहुँ आ नहि जा पयलहुँ तऽ उएह आबि जाइत छथिन
हँ से अहाँ सभके ठीक अइ हमरा सभके कनि दूरी यइ दुनू के शहर अलग छै लेकिन एकटा छोटका छथि तऽ हुनके बजा लेबैतऽ ओ बगले मे रहै छथ हँ
हमरो भाइजी नौकरी रहै छैन तऽ नहि आबि पेलथि कहियो तऽ हमही सभ चलि गेलहुँ
आ नै तऽ हम चैर बहिन छी तऽ सब ऐल सब दिसन से त्योहार में अपन भेंट भऽ गेल सब रक्षााबंधन में सब भाई बहिन मिल गेलो
हऽ हँ तऽ अपना सब कऽ उहै न छै किछ ने किछ लागल रहैया तऽ भेट घांट तऽ भऽ जाइ छै बाकी तऽ सब व्यस छै नै
हँ हँ उहै होइ छी इहै सब मे भेंट भेल की त्यौहार में र रक्षाबधन भऽ गेल आ नै तऽ छैठ पाबैन जे अपना सब केँ होइ या ओइ में सभ केओ ऐलैथ
हँ सेहो सेहो तऽ बात छै
हऽ ओइमे भेंट भेल छैठ में
हू हू हँ अखन तऽ ओहै की कहे छै रक्षााबंधन लै अथी सब राखी ताखी कीन लेलियै
नै खरीदलियै एखन आब सावन केँ बाद पहिले सावन भऽ जेतै तैय केँ बाद
ओ हो अठाइस कऽ छै बुझा अठाइस अगस्त कऽ
हु देखने छलियै हँ ई कहिया पड़ रहल छै अहाँकेँ अठाईस क तीस स यै न सावन शुरू तीस यऽ तीस तारीख स
हँ तऽ रक्षोबंधन सावन साथे साथे सभटा चलैत रहै छै
हँ हँ तीस से शायद शुरू ए काहेकि फेर ई मधुश्रावणी होइ छै तऽ न मधुश्रावनी बूझा ले न हु हऽ हऽ अहाँ सब केँ भेल छले
नै हमरा सब में नै होइ छै लेकिन केकरो केकरो भेल देखै छियै जे फूल लोढ़े लऽ गेल सब बढ़िया से मंदिर सब में गेल सजेलक डाला सब
हँ हँ हमरा सब मे होइ छैे हँ हँ हम केने छी हम केने छी
अच्छा तब तऽ अहाँकेँ पते हैत
हँ हमरा बुझल ए अहाँकेँ लगभग पंन्द्रह दिन उपास केने छलियै अनोना अनोना कर पड़ै छै बुझलियै आ आ सू्र्य जखन अहाँ केँ अथी होब लगता अस्त होब लगता साँझ में तऽ ओइ स पहिले अहाँकेँ अनोना खा लेबाक छै दू बेर खाइ छलियै एक बेर भोरे आ एकबेर अहाँकेँ साँझ में सूर्यास्त स पहिले एक बेर खा लिय नै राइत में किछ नै तइ के बाद आहाँ नियम कानून बर रहै छै
हँ से तऽ होयइते छै हमरा सब केँ तऽ नै होय मतलब जगह केँ बात भऽ जाइ छै लेकिन देखै छियनि हम
हु लेकिन मधु अथि होइत हैत ओमहर होइ छै
हँ होइ छै मधुबनी में हऽ देखै छियनि हम लड़की सब खूब शादी केँ बाद अपन डाला उला सजा कऽ घूमैत रहै छथिन बढ़िया से
हँ आ ई अथी अहाँ केँ मोन ऐ दुआरे लागे छै कि लोक सब ऐ मे जुड़ै छै जैना बहुत तरह केँ लोक सब ऐत तऽ अगल बगल संग आब तऽ बुझियो कि उठ गेले ई सब नै तऽ पहिले हमर बहिन केँ जहन भेल छलै हमर बड़की दीदी केँ तखन देखने छलियै अहाँ केँ बहुत लोक छलखिन ओइ वक्त आ हमरा सब केँ वक्त में गिनल चुनल हऽ जे अहाँ केँ जे पूजेगिरी छलियै हमसब हँ तऽ बस उहै सब छलखिन बाँकी एक दूटा सबके मम्मी भऽ गेलै पहिले ई सब केँ क्रेज आब उइठ गेलै धीरे - धीरे
हँ आब कम कियो करै छै लेकिन तैयो एखनोह करै छै कि पाबैन जे छै से
नय सेे तऽ अपना सब केना छोइड़ देबै मेन छै अपन सब केँ ओहै आस्था छै नऽ अपन सब केँ पूजा पाठ से केना छोइड़ देबै सह तऽ ओहिमे अहाँकेँ लगभग हम अहाँकेँ पन्द्रह दिन तक वहै अनोना केने छलौ हालत तऽ खराब भऽ गेल छले लेकिन औहै छै हँ हँ हँ विध जे छै आ ताहि केँ बाद अहाँकेँ फूल अथि लोढै लऽ जाइ छलियै साँझ कऽ भोर केँ पूजा नहा कऽ अहाँ की कहै छै गौड़ केँ पूजा तकर बाद लू लावा दूध छिड़ऐलो जाइ छै नाग पंचमी ओही मे होइय नऽ हँ हँ हँ अहीमे अहीमे अहीमे होइय हँ तऽ की कहै छै ओहिमे लाबा छिड़िया कऽ पूजा कैल जाइ छै नागे देवता केँ मेन पूजा कैल जाइ छै एकरो हँ एकरो कहानी छै एकरो सब केँ पाछू हुनका देल जाइ छै एहि समयमे दूध लाबा
हँ
तऽ ओहा अथि की कहै छै अहाँकेँ भोरे नहा कऽ पूजा करै छलहुँ तऽ एकटा एकटा कोनो रहै छथिन पंडित पंडितायन जकाँ केओ बैन गेली तऽ ओ पूजा करेली भोरे भोरे भोरे आ ताहि केँ बाद अहाँ भोरमे पूजा कऽ कऽ एकबेर खा लिअ आ ताहि केँ बाद फेर अथि साँझ मे जाउ फूल लोड़हऽ सब संगे तऽ फूल लोढ़े मे तऽ बुझले गीत नद होइ छै बहुत गीत गाबैत गाबैत
केने यऽ लेकिन हम सब देखे छलिये मंदिर पर आबे छलखिन यऽ लड़की सब तऽ ओ सब गीत गाबै छलखिन यऽ सब
हँ हँ हँ डालाँ सजेनाय तऽ की हमसब की करै छलियै बुझलियै ककरो ओतऽ सँ घुस कऽ सब फूल तोइड़ लै छै
हँ इम्हरो करै जाइ जाइ छथिन
हँ ऐना करै छै तऽ बहुत लोग तऽ खिसिया जाय छथिन लेकिन बहुत लोग अहाँक केँ अथी की कहै छै नीक लागै छै बहुत बहुत लोक कहत हेे हे हमर फूल नै तोरू फूल नै तोरू हम अपने लऽ रखने छियै
अरे एयमे तऽ जते फूल रहल ओते बढ़िया सँ डाला सजल नीक लागल देखे मे
हँ आ ताहि केँ बाद ओहै कॉम्पटीशन भऽ जाइ बुझलियै कि पन्द्रह दिन तक केँ केहेन डाला सजेतै से सब भऽ जाइ छै हँ
हँ से हम देखै छियैन लड़की सभ रहै छैथ खूब एकदम बढ़िया से सइज धइज कऽ
हँ हँ हँ आ हर दिन हर दिन हँ ई तऽ हम नय कहलहुँ अहाँकेँ हर दिन अहाँ देखने हेबै
हँ देखै छियनि हँ हँ खूब मोन लागैत रहे छै हमसब नहियो केलहुँ देखे लऽ गेलहुँ ओ सब बैस कऽ अपन गीत तीत गाबैत रहलैथ
हँ रोज रंग बिरंगगा साड़ी पहिर कऽ बुझलियै रोज पन्द्रह दिन पन्द्रह तरह केँ साड़ी रहबाक चाही बड़ मोन लागै छै तऽ पन्द्रह पन्द्रह दिन तक सजि धजि कऽ पन्द्रह टा नया साड़ी नये पहिरै के रहेै छै तऽ सभ अथी की कहै हय तब फेरल नय पहिरै छथिन पूजा करयके रहै छै ने आ फेर जहन साँझोमे एबै तहन साँझमे की कहै छै ओ फूल लोढ़ल वालाक के राखि देबै डालाक के आ ताहिके बाद अहाँ के भोरे फेर ओएहे फूल ल के ओएहे डाला ल के छिड़ियाल जाय छै वएहे फूल भगवानके हँ
तऽ ई सब तऽ हमरा नी पता लेकिन बाहर जे केओ आबै छथिन तऽ देख ले छियनि शाम के हँ शाम क निक निकलै छथिन लड़कीसभ पूरा एकदम तैयार हो क डाला ल कऽ सभ केओ मंदिरे मंदिरे गेलथि
हँ मंदिरे मंदिरे मंदिर मे बैस कऽ डाला सजा कऽ भगवान के गोर लागि कऽ आ तैके बाद सभ अपन अपन घर आबि जाइ छथिन से
हँ सएह होय छै ने हँ बड़ नीक लागैत हे दे सब मे त्योहार के तऽ बाते अलग होय छै हमरो सबके तऽ कुछ नय किछु भेल दिवाली मे जेना देखियौ दिवाली
हँ हँ हँ बहुत किछु छै रुकै के देखियौ अहि सबमे मोन लागल रहै छै बुझलियै आदमीे के अगर नय ने हेतै ईसभ तऽ आदमी की करतै बैस कऽ एहि सभके बहाने अहाँके होली आबैये तऽ लोग होली के तैयारी मे लागि जाइ ये नय
हँ होली मे तऽ आओर मजा छै रंग के त्यौहार छै सब कियो सबसे मिलल बढ़ियाँ से
सैहे सैहे अपन सबके तऽ वैहे छै नया साल भेल कि शुरू भऽ जाइत छै वहाँके वसन्त पञ्चमीसँ वसंत पंचमी सरस्वती जी के पूजाँ स शुरू जे होइ छै तऽ अन्त कहाँ छै कते जे मारिते
एते होइ छै ने पाबनि सब एते त्यौहार मनायल जाइ छै की बा पूरा एकदम शुरू होइ छै तऽ बस
तते छै जे अहाँके बुझियौ ओहि मे अपना सबके समय कटि जाइये आ मोन लागल रहैये
हँ आ त्योहार भेल तऽ सभ एबो कैल त्यौहार ताहि दुआरे जादा आओर महत्व छै
हुँ हुँ आ बाँकी देखियौ सब अपन अपन जिन्दगी मे व्यस्त छै अहाँ व्यस्त छी हम व्यस्त छी अही बहाने भेंट घाँट सब स भऽ जाइ छै आ आदमी के मोन लागि जाइ छै हँ कहि नैहरो जेनाइ तऽ मुश्किल भऽ जाइ छै एहि बाहने कखनो नैहर सऽ चलि गेलौं कखनो सासुर चलि गेलौं
हँ हमहुँ सब चलि गेलौं कोनो एहन त्यौहार रहल तऽ चलि गेलौं सरसत ति पूजाँमे हमहुँ सब चलि जाय गेलौं माय के चलि गेलौं नैहर आ एतौ रहलौं कोनो भेल तऽ छठि वैठ भेल तऽ लोक जे शहरमे या छैठ भेल तऽ गाँव आएब कऽ छैठ करै छै
हँ नय तऽ के कतऽ भेंट होइ छै ये सब व्यस्त छै सब अपन-अपन जीवन मे नय तऽ कहाँ भेट एकटा कहावतो छै नऽ नय ककरो से ककरो भेंट होइ छै अहाँ फ्री रहबै तऽ ओ फ्री नय ओ फ्री रहथिन तऽ अहाँ फ्री नय हैब
ह ह से तऽ छैय कोइ फ्रिये नय छै तऽ नय त्यौहार भेल तऽ सभ कियो भेट भेल सभ क्योके एक दोसर से हमरो सबके दिवाली छैठ में ह
अथि सब कीन लेलौ हन नै
ह ह सावन कऽ लेल तऽ हम खरीद लेलो साड़ी लहठी सब गेल छी गेलियै ओय दिन मार्केट तऽ कहलियै लऽ एलियो सावन आबए वला छै हँ म धुबनी में तऽ भेटबे करै छै बहुत बढ़िआं
ह हमसब जाइ छियै नऽ तऽ की करै छी बुझलियै उम्हरे से लऽ कऽ आएब गेलौं
हँ हमरो दीदी सब या कियो ह हमरो दीदी सब एलैथ न बाहर से तऽ एतऽ से लहठी स सब ल के गेलैथ ई कहे छथिन उम्हर नय भेटे छै नीक एम्हर बढ़िया भेटे छै हऽ
हमरो एखन की किनलियै बुझलियै लहठी ताकैयल गेलियै तऽ ओहो लाहके लाख के नय भेटत अथीके भेटै छै अहाँके शीशा वाला कऽ ह ह ह सीप कऽ नय तऽ शिशा कऽ ओ हमरा नय निक